तो
हँ गोर लागै छिएन-
खूब नीके रहू जुड़ायल रहू। ताराानी पकरो दी दिया। खाना बनि गेल?
हँ बैन गेलेन।
हमरो बनि गेल हँ। हमरो बनि गेल। हम बनेलहुँं मकई कऽ रोटी
हू हू
तऽ ओ राखि देलियै काल्हि खुना कहलियै ओकरे बना देबै
पहिन भेल छलैन
पानि भेल छलए रातिमे तेऽ आनलहुँ
अपने खेत मऽ रहैन
अपने खेत मे छलए मूंग वला मे।
हू।
और सभ बड़ बढ़िया बड़ सुंदर छी गोबर ईसभ उठेलहुँ केलहूँ रहलहुँ माल जाल छै
हू हू।
सभटा करऽ पड़ै छै कि करबै।
हँ गाव घर मे तऽ लोक सभ माल जाल एगो रखबे करै छै
हँ आ बिना माल कनिक नहि लागै छै।
हँ।
कनि। भात रोटी रहल कटहरी सभ रहल अपन दऽ देलहुँ खेलल कऽ गाय बचत सभ तहन सभ आदमी खाना खा जाय गेल छै।
हँ गाव घर के लोक के तऽ बिना दूधो दही के नहि रहल होय छनि
हूँ।
कनि दूध दही हुनका सभके चाहबे करी हँ। सभ खाय पी लेलखिन
हँ खा पी लेलखिन सभ आद बौआ खाय छै छोटका बौआ पहिले मकई के रोटी खेले हन नून एल चार कमसला। तहन आब भात खाइ छी।
हँ अपना सभ कुम्हरके तऽ ओएह सभ खाना अ प्रचलित हे प्रसिद्ध मकई रोटी। ती मरुआ रोटी
ह मूो सभ छल से आब प न नहि करबै।
अ।
हँ हँ बढ़िआ अहाँ सभ छियै बढ़िआ
हँ हँ हमहुँ सभ छी
तऽ हम कि करै छी अहाँ
हमहूँ सभ खाना पीना बनेलियै हँ एखने खेलियै हन कनिकाल पहिल
हूँ।
आब बैठल छै अपना सभ उम्हर तऽ लोको जल्दी सुति रहे छै गाव घर मे
हँ हँ।
आब कनि काल मे सभ सुते जेतै ने तो
हमरो बौआ खाना खा कऽ उठै छथिन तहन। गेट लगा देबै तहन सुतबै।
हूँ। धान धान रुपैग गेल लंग सभटा।
धान रोपा गेल कमठौनी होइत छै। कमायल जाय छै जंगल झाड़ छै ओ दू
पाइन तऽ नहि भेल छलनि अपना सभके ओम्हर तऽ केना धान रोपेलेन?
दमकल लगा कऽ दम हँ पटा कऽ
हू हू हँ जिनका अपनन दमकल छनि से तऽ कऽ सकै छैय जिनका नहिै छनि से कतेक पैसा दऽ कऽ पटेथिन
आम क पटा कऽ आब कमाायल जाइ छैय तहन खाद पर पड़तै धानमे
हू बिआ सब बाग केने छलखिन अपने
हँ अपने केने छलियै बउग
हँ कियकि एहि बेेर तऽ बियो सब नहि भेट रहल छै लोक तऽ पाइन भेबे नहि केलै हू
नहि हमरा बिआ अपने छलैय
तआइ हिनका ऐबेर अगत रोपै गेलने
हँ
नहि तऽ पाइन भेनाइ तऽ हमरा काल्हि से चालू भेलनि हेन अपना सब के
हाँ, राइत सऽ
ह हू
तहन आओर कहियौ? आय दिन मे बनेलहुँं तिलकोरक पत्ता के सब कचरी
हू
तऽ वएह दिनमे खाइ जाइ गेलिये कनि आलूके भुजिया बनलै
अपनासभके ओम्हर तऽ तिलकोरके पत्ता ईसभ तऽ बड़ लोक कऽ पसन्द रहै छैन खा जाइ छथिन तऽ ओ सब भेटबे नहि करै छै ऐतुका लोक सबके तऽ सोख लगले रहै छै खाय लय
आहाँ कि बनेलों?
हम बनेने छलियैनि आठी नहि होइ छनि कटहर कऽ आठी कऽ आलू कऽ सब्जी
हँ
आ भात रोटी इएह बनेने छलियै कटहर छलै हमरो सबके खूब फड़ल एहि बेर
हूँ
तऽ अपन जे खाायके भेल से खेलक नहि जे सड़ि गेल तऽ आठी निकाइल लेलों
हूँ
आ गाय मेहीस सब गाय सब छै अपन बाछी ओक सब दऽ देलक। आठियो कऽ सब्जी तऽ नीक होइ छै खाय मऽ
हँ हमरा तऽ कटहरो हेवा को निकालल धएल छै थोड़े
हँ जे
आब कायल्ह, कायल्ह खा लेबै एक आदमी खतम भऽ गेलखिन ताहि दुआरे नहि खैलियै, चलि गेलियै देखय ल
केना खतम भऽ गेलखिन?
साँप काइट लेलकए।
अच्छा, कतऽ घर घरेमे छलइन साँप
घरे मे छलन चूल्हा लगअ।
ह। तखन तऽ तुरन्त मइर गेल हेथिन ओ
हूँ मइर गेल। भोर मे जरायल जेतानि
चूल्हे पर भानस तानस करे छलखिन
हँ गैस के हुनका डर होइ छलन, चूल्हे पर करे छल।
हू। ते आय अपन दिन खराब रहैन तऽ ओएहमे कैट लेलकैन
हू।
तऽ उएह भानस तऽ रोज करैत हेथिन।
ऊ रोज करै छलखिन केहन बढ़िआ पाँच बजेमे फूल तोड़ल खिन आ छै बाजे ओ कण्डे भेलन ह
ह हुनका ओहि विधि रहे लिखल ई सभ
हूँ।
पहिलुका लोक चूल्हे पर खाना ताना बनबे छलखिन। आब तऽ क्यो नहि बनबै जाए छथिन।
आ सभ दिने तऽ ओहि पर करे छलखिन ओहि घर मे रहे छलखिन
तै ने पहिलेके लोक हेथिन पहिलुका लोक तऽ उएह सभ पर करै छलखिन आब के लोक के न गैस चूल्हा सभ एलैन ह त
नै गैसो छैन हुनका फेर हुनका डर होइत छै
ह शुरूसँ नहि केलखिन तऽ आब हुनका करय मे डर होइत हेतनि
हूँ।
जे नहि बनेबै छथिन जिनका डरे ने लगतै।
मरय वला छलै तऽ नहि बेचारी चैल गेल
ह उनका अपन लिखल रहैन अजुका दिन
ह। तहन आहा कहियो। मूँग सभ टूट के आबे छले सेहो आब न आबे या आब पानि लागि गेले आब सुखे
तखन तऽ हिनका सभका खेत मे पानि छनि तऽ माछो सभ हेतनि खेत मे
हँ माछो सभ रहे छै नमहर नमहर माछ रहे छै
ते ने जखन डोका छनि तऽ माछो सभ हेबे करतैन।
हँ माछो रहै छै।
एखन तऽ हिनका सभ उमहर माछ एखन सस्ता हेतैन।
हँ सुविधा।
ह
आ।
हमरो सभके राति मे भेल छलनि खूब पाइन इमहर भरि राति
ह
तऽ आइ अपन कदवा तदवा करेथिन ग देखै लऽ खेत सब गेल छलखिन आब तब रोपथिन ग बीयो नै छलैन बाउग केने तऽ ककरो स किनबे करथिन आब
हू केकर नै हमरा तऽ मोटर सब पटा पटा केँ बीया केँ पाइल लेलकै
हँ तऽ हिनका सबक सुविधा हमरा सबक नै छै उमहर गाँवम सुविधा नै छै ओकर उम्हर नै भेलैन हन आब अपन रोप रोपाइ जेथिन ओहो सब
माछ डोका एमहर बड़ सुविधा
हँ आब तऽ लोक डोका भेट बौ नै कर छै तऽ एक बेर हम सब ऐल रहियै बाहर स तऽ देखियै गांव म मोगी तब बेचैयो लऽ आबै आब तऽ बेच चाइयो वाली सब कऽ नै देखे छियै कतौ पाइने नै रहै छै खेत पथार म
पाइने नै रहै छै आ पाइन हेतै तखन कनो हेतै
ह ह से किया नै हेतै
अखन तऽ पाइन कऽ दिक्क त छै हमर सबक गाँव दिसन कलो सब सुखै गेल छै लोक कऽपियैयो लऽ
तादमी कऽ सुखे छै
पियैयो सब लऽ लोक कऽ पाइन नै होइ छै लोक दो सर कल से माइंग माइंग कऽ आनय छै तखन पिलय जाय छै
नै नै हमर सब कऽ कल चलैय हँ पाइन दै यऽ पौउरका साल हमर कल नै
पौउरका साल तऽ हमरा से दिक्कत रहै जे छ महीना तक कल सुखले रहे लोक ओत स पाइन उघ उघ कऽ सब आने जाइ छलै
ओ बड्ड परेशानी भऽ जाइ छै पाइनक दुःख
हँ गर्मी में लोक कऽ खाय ले नें दै छै से लोक चले छै पाइन बीनू तऽ नै होइ छै
ना
आ ओ दोसर ओते स पाइन उघ कऽ आने तऽ गरम गरम पाइन रहै छलै
हँ
प्यास स तऽ खूब लागे लेकिन पियै कऽ मोने नै होय उ पाइन
ओ पाकाइन भऽ जा पै गरम
ह लेकिन आब लोक जियए लऽ करते कऽ कनि मनी पियए ले
पिय पड़ै
ह बड़ दिक्कत छै पहिन कऽ
आब पान भेले हन ने त लेयर पकड़ लेत
ह जेहन वर्षा राति मे भेले तेहन ज भऽ जेत
हँ दू चारि दिन हेतै।
हँ तऽ कल चालू भऽ जेतै।
मखान वला सभ मोटर लगा देलकै ने ताहिसँ पहिने